हा अचई थी आवाज़?
हा
क्लीअर आ?
हा
हा, तूं काथे आं?
मां वेठी हुयमि इअं ई। वांदी वेठी आयां हाणे अंञा।
ॿार छा करनि था?
ॿार खेॾनि था पंहिंजो।
हम्म, अलाए हितां प्लेन वयो इलाही तेज़ आवाज़ हुई हुनजी।
हा हे ॾींहुं भर त हूंदो आ, अॼु ॿुधो आ कोई अचणु वारो आहे।
हा हा, हिते ॿुधाए पियो पवन भी त ठेला भी न लॻल हुया। सब्जी जा, भाॼी, हा
कैंखे भाॼी जो वठिणी हुजे त उहो कीअं करे?
त अॼु भाॼी न वठी सघूं न हू, ठेला ई न लॻल हुया।
हम्म, कोई भी सुकी भाॼियूं भी खाई ठाहे था सघंउं न।
हम्म, मथे उस्स भी इलाही आ।
उस्स में न वंञ।
उस्स में वेठी आहियां चादरु विझी करे।
न उस्स में न वंञ, ॾाकंण में वेही रहो।
ॾाकंण में! ॾाकंण में कीअं विहंदमि, क्लीअर थोड़ी ईंदी आवाज़।
अची वेंदे, वेही त ॾिसे हां।
हम्म, ॾिसां थी हाली त। ॿियो ॿुधाए, छा ठहंदी रोटी अॼु ॾींहं जी?
अलाए शायद दाल, चांवर औं आलू।
हम्म, अच्छा दाल पिधाई हुई मम्मी?
हा, दाल चांवर भी वरी रोज़ रोज़ खाई करे नथा वणनि न।
हम्म, वणनि त कुछु कान।
केॾी महिल लॻदो आ, बढ़िया सुठी सी गुप चुप ठाहियां घर में ॿारनि खे बि ॾिसी करे लॻदो आ कि थोरो घर में हुननि खे ठाहे ॾियानि।
हम्म, अॼु हिक ॻाल्हि सुठी थी कि दिनेश जो पेट ठीकु सां थी वियो, त हुनखे सुठो लॻे पियो अॼु।
हा, सुठो आ न।
हम्म
कहिड़ी बि भाती जे घर में, अगर तबियत हा
परेशानी वधीक हूंदी आ, घटि ॿुधाईंदो आ की कुझु सही लॻे थो अॼु।
हा बसि हाणे, सभ सुठो करे भॻवानु!
हा, परेशान थी विया आहियूं।
हा
हम्म
बियो ॿुधाए?
ॿियो अलाए छा कंदा अॼु, अॼु हे टास्क पूरो करे वठूं असां?
हा ॾींहं भर, लॻातार उस में न वेही पर
पर हाली छांव थी वई आ, धूप उस हाणे घटि थी वई आ, अचे वञे थी उस। लॻातार बि कान्ह, वरी अची वई।
न वेह हे चवां थी न, हे थोरी देरि सां पोइ हटी वञ जंहिं उस मां।
हम्म छा कयां, कम त करिणा पवंदा आहिनि न
उस में वेयण बि सही कान्हे वधीक।
हम्म, और ॿियो ममता छा थी करे?
अऊं वेठी आ, पंहिंजो कम थी ॾिसे मोबाइल में।
हम्म, हम्म मोबाइल सक्रोल करे थो।
हा, ईअं ई हलाए थी वेठी।
हम्म, पीयू के मां चई आई हुयमि की हलो न कजाएं।
मोबाइल में हाणे अचे थी छा, आवाज़ हुनजी?
हाली त कान अचे थी, बैडमिंटन खेॾनि था हे ॼणा?
ॿार ॾाढा गोडु कंदा आहिनि, इलाही सॼो ॾींहुं। पर ठीकु आ, थी वेंदो आ केॾी महिल शांत बि वेहंदा आहिनि समझदार त आहिनि न
हा हा
नंढा थोरई आहिन हाणे हाली मेन छुटियूं आहिनि हानी
अॼु हुनजो, हा ॿियो हुनजो मैसेज न आयो वरी मीटिंग लाइ
अलाए हाणे हुन जे जेका, ॾिसतासीं पोइ छा करिणो?
माना छा कयां, छा चयां हुनखे, समझ में नथो अचे मूंखे
पोइ ॾिसंदास न
हम्म
हाली त गर्मी केॾी थी पए अॼु भई, जुड हुजे हा त मज़ो अचे हा।
हा सही ॻाल्ह आ, हो त सही ॻाल्हि आ, आराम स
अडे मज़ अहिड़े मौसम में लॻंदो आ, काथे घुमी अचिजे जंहिंमें मस्तु जुड ठही थो वञे।
मांखे लॻे थो, की अगरि कोई आयो मथे त छा छा लॻंदो हुनखे, छा थी करे चादरु विझी वेठी आयां, छा सोचंदो माण्हू
उस ती सेके चवंदा थध ती लॻेसि,
तबियत ख़राब हूंदी न करे हिनजे मतां तबियत ख़राबु हुजेस सोचंदो माण्हू, अलाए?
म
हाणे हेड़ी गर्मी में माण्हू सुठो खासो माण्हू उस में विहंदो त छा सोचंदो माण्हू ईअं ई सोचंदो तबियत ख़राबु हूंदी मतां हिनजी,
हा। न बाबा वधीक न वेहजे।
पासे वारी जो गेट बि खुलियल हुयो जंहिंमल मां अचां पई मथे, मांखे लॻे तो मतां मथे न अचे बसि उह कहिड़े कम सां बि,
उस लॻई ती, गर्मी पसीनो बापरे,
हा- हा।
जल्दी हाणे ही थोड़ो ठीकु काॅल निपटाए अची वञिजें।
हा -हा, अची वेंदम हुतां। ॿियो?
अॼु ॿार घणे वॻे ईंद, पढ़ाई करण लाइ।
साढी पंजे खां पो कॾहिं बि ईंदी अऊं हुनजो टाइम काथे आ, अलाए छो? देरि कंदी आ अचण में। ट्यूशन में अचण लाइ कोई तैयारु थियन पयूं, अच्छा।
न, सवेल अचजे न।
संबरी ईंदी आ कलाक वरी अलाए छाखे हा। हेदो बि छा?
मतलब,
मांखे मैसेज आयो आ, हुन जो छा कयां मां?
हाली कोई जवाब ई न ॾेस।
हा, वरी फोन कंदी त,
पो ॾिसंदासे न, हे असां पंहिंजो ‌हे पहले कमु निपटाए खणूं, पो ॾिस
हम, हा, ॿियो?
हाली ॿुधाए?
हा -हा।
कहिं ॾींहुं मौसम कीअं तो थे, कहिं ॾींहुं मस्त झूड़ तो ठही अचे, कहिं ॾींहुं हे एॾी तेज उस ती अचे।
हा, हिन बार सोचियो हुयो असां घुमंदासे थोड़ो मज़ा कंदासे, कमु बि थी वेंदो जल्दी कुछ त।
हम्म-, त जो सोच हो थींदो ई क कान्हे न कुछ ॿियो ई थींदो आ, सोच ॿियो कुछु थींदो वरी ॿियो।
हुं-कुछ थियो नाहे अञां।
हू त ख़ैर पो बि माण्हू करे तो सघे न, पहिल त सेहत ज़रूरी आ।
पर थे न सभु ठीकु। हाणे हे ठीकु थी वञेआ, अॼु वरी रिपोर्ट घुरायूं आहिनि, वठी वियो आ।
डॉक्टर ॾे त वियो आ ॻाल्हाइण लाइ, हाणे ॾिस,
न हो अलाए कहिड़ी दीदी चए तो हो ईंदी ॾिसण, हुन रिपोर्टियूं ॾीसण हिन जी।
हम्म, डॉक्टर अथस न।
हम्म। त हू डॉक्टर लाए ॿुधाईंदी, पो त
सुठो ॿुधाईंदसि, त पो असांखे बि सुठो लॻंदो ॿुधी करे।
हा।
शांतीअ सां असां पंहिंजो कमु कयंउं
हम्म
सभु पंहिंजो- पंहिंजो कम करनि, थोड़े ॾींहंनि खां पो स्कूल खुलनि ता ॿारनि जा।
अलाए छा थींदो, चिराग माखे चए पियो हाली अचण खंउ पहिरें, की असांजो हुजण बि त ज़रूरी आहे न। उते, ज़रूरी कान्हे छा? मां च्यो आहे
सभु शयूं ज़रूरी आहिनि, सभिनी खे गॾु खणीं हलणो आ। हिक
वरी मां चयो की हिकदमि बिना कंहिजे सलाह या हिन सभिनी जे त मां बि अकेले छा छा कंदमि
मुंझी तो पै न माण्हूं
हम्म
सम्झ में न ईंदो आ की कीअं कजे
हा होई त ॻाल्हि आ।
ॿियो?
और पानी पुरी बि तूं सोची फुल्कियूं वग़ैरह कुछ न ठाहे सघियासीं असां हिन बार
उहोई मां सोची बि हुयम कंदासीं मस्तु मज़ो
हम्म
सुठी -सुठी शयूं केॾीमहिल कुछु हुन ॾीह पवन खां पुछियोमांसि छा वणदो ती, त हा हो त चए पियो, मुखे होवारा जेका न हूंदा इनि तामिल में जेका माण्हूं रहंदा तिन, छा खाईंदा इनि इडली, डोसा
हे सभु वणंदो आ उनेखे?
हा मुखे ॿुधाए पियो, इच्छा थींदी आ की घुराए करे ठाहे ॾियांसि। इडलियुन जो सांचो घुरायां
कुझु बि न खादो सें असां त।
मस्तु ठाहे करे खारायस हां, इडलियूं, सांभर मस्तु हो नारियल जी चट चटणीं बढ़िया, केॾिमल डोसा करे ॾियांस हां, मुखे बि वणंदा इनि हे सभु।
हम्म -हम्म- हम्म हिन खौं छो पो छा कंदासे असां? तूं माखे कंदीअ, मतिलबु हाली त पंज कॉल मां तोखे कंदमि लेकिन हिन खौं पो छा कन्दासे मतिलबु तूं माखे कंदीअ या माखे बे केखे लॻाइणो पइंदो पो
डिस्दा से न, केरि -केरि रेडी आ छो त कोई मा माण्हूं हिकु बार ॻाल्हाइनि ता वरी कीअं ता करन दुबारा ॻाल्हाइनि ता की नथा ॻाल्हाइनि फुर्सत बि त हुजे न असां पाण में ई पहले करे निप टॉइ था वठूं।
ह। हा।
पोइ वरी ॾिसंदासीं ग्रुप मां कोई न कोई।
डिस्सो ता। उ
जेंखे जेतरो पुॾे, ओतिरो ई ॻाल्हाईंदासीं न।
हा। हा। सही आ।
कोई ज़बरदस्ती।
हा। कोई दिक्कत। ॾह मिंट त थी विया हुन सां वधीक हले थो टाइमर।
हा। न त हो हलंदो ई रहंदो पाण खे ई कट करे लॻाइणो पवंदो।
न। न। पाण कटजंदो हुदो न। बारहे मिंटे में।
न।
कुछु जाए ममता सां हिन, अह हिन जे हिन खां पोइ। ही। पाण कटजंदो न कटणो पवंदो आ तोखे पा पको ख़बर आ।
हा। मूंखे ॿुधायो हुई।
वरी बि पुछ जाए हिन बार?
मा वरी बि पुछंदीमांसि पर हुन चय पाणे कटणो पवंदो।
क्योकी पौणी यारहां मिंट थी विया हाणे। मां ॿारहें मिंटे तई ॾिसां थी अगर न कटिजो त मां कटी वठदम।
मूंखे हिकु दफ़ो चए पई ॾहे मिंटे में कॉल। पाण कटियो हुअईं।
हम। हम
पो वरी ॿारहें ॿारहें मिन्टे में पाणइ हो।
क्युकी। मूंखे ख़बर मां सोचां पई की पाण कटजी वेंदो हूंदो डहें मिंट सां ईअ ऊ। पो जीअं असांजे फुटवर्क में, हा, हा, असां। असांजे फूटवर्क में ईअं थींदो हुयो जोकी हुतो ई सेटिंग हुई त नवे मिंट सते, नवें मिंट में त कटिजी ई वेंदो हुयो कॉल चाहे
हा त हर कंहिंजो पंहिंजो- पंहिंजो हूंदो आ मो मूंखे त हुनजी त ख़बर कान्हे पर हर कंहिंमें पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आह सभ सेटिंग
त हुनजो मां पुछियो ई न माखें लॻो पाण कटजदो हूंदो कॾहिं। सवाल ई न आहियो मन में ही अॼ हाणे ॾिसां थी। ही। साढी यारहां मिंट थी विया आहिनि पर हले थो कॉल त अञा ताईं।
उह हलंदो ई रहंदो आहे पाण खे ई ध्यानु ॾियणोवंदो आ।
अच्छा, त अॻर नथो कटजे त मां हाणे कटेव दम तूं पुछी करे पोइ मां तोखे ॿ मिंट खां कयां तीं।
हा। पुछी वठ ॼा कीअं छाती चवई?
तूं पुछजाएइ घर ते आऐ न मां कटियांई थी हाणे। ठीक आ। पुछी वठ।